हँ
हँ कहियो की हाल चाल छै हेलो
ठीक छै ठीक छै अहाँ ठीक छी ने क
हाँ हाँ हाँ ओही सँ हम कहलिय देखैत छियै कऽ जे एना डायरेक्ट लगै छै कि नहि लगै छै
ओ ठिक छी अहाँ ठिक छीये ने
हाँ हाँ तऽ उमहर तखन सब फोने केट गेल छलए तऽ कतऽ रहै कतऽ छीयै अहाँ
एखनो हम रहै छी आसाम मे जोरहट मे
अच्छा जोडहाट मे अच्छा हाँ जनेय छियै जोरहाट में छथिन हमर एकटा दियादनी
अच्छा अहाँ कतय रहै छीये
हम तऽ दिल्ली मे
अच्छा अच्छा दिल्ली मे हाँ हम बात केने छलहुँ अथी एखन हम ट्रेन मे छी तेय दुआरे
अच्छा अच्छा हाँ हाँ तऽ आ ई छियै एना अपने कतेक के
अपने छियै हम दरभंगा जिला दरभंगा जिला कऽ
दरभंगा जिला मे कोन गाँव
मझोलिया
अच्छा हमहूँ तऽ एना दरभंगा के छीयै हमर नैहर दरभंगो भेल
अच्छा कोन गाँव
दरभंगा में बाजार समिति जनै छिय
हाँ हाँ
बजार समिति लग छय गेहुमी गाँव मब्बी सुनैत हेबइ मब्बी गेहूमी कैदराबाद ईसभ ओही ओही बिच में
आ श शाद विवाह कतय भेलइ ये
विवाह पर जुरिज्वार जठि आही मधुबनी
मधुबनी अच्छा
हाँ
मधुबनी में हमर दियर दियनी सब रहय छथीन चाय चाय हमर चाय
हाँ हाँ अच्छा अच्छा तऽ मधुबनी दरभंगा तऽ एम्हर सेमहर होइते रहे छय
हाँ आ हं ओ जे आसे पास में हम ओना ज जन्मेसँ आसामेमे रहल छी
अच्छा जन्मे सँ
प्रपा तऽ टी
अच्छा अच्छा
तऽ हसबेंड छलखिन अथी में की कहै छै आर्मी मे आर्मी में छलखिन तऽ हम जे छै ने तऽ हम जे छै से एते जोड़
अच्छा हं हँ जोड़ हाट में हमरो एकटा दियादनी रहै छथिन डी पी एस स्कूल पढ़ाबइ छथिन
हेलो
हाँं हाँ तऽ अखन आहाँ गाँव आबि रहल छियै
दिल्ली का एखन दे दिल्ली कऽ हाल समाचार कहु एगो दुगो नया
ठीके छय दिल्ली के हाल शौचाल एखन गर्मी तऽ अखन छैहे दू तीन दिन बारिश भेलै तऽ ठीक आ फेर अखन छै गर्मी तऽ अखन आहाँ अथी दरभंगा जा रहल छियै हेलो तऽ दरभंगा एखन अहाँ जा रहल छीयै कि जोर हाट जा रहल छियइ
नहि हम जा रहल छी मुम्बई
अच्छा मुम्बई कोनो काज छलए की
नहि नहि हमर बेटा पुतौह रहै छय ओतऽ तऽ ओते ओकरासँ भेंट करै लए जाइ छी
अच्छा अच्छा
हं
कार्या एप स अपन जूड़ गेलौ तऽ अपन टास्क
हू हाम ओहिठमा तऽ आजकल त पूरा भऽ गेल क्यू आर कोड जोाइने नहि भऽ रहल छय आ ऑप्शने नइ आबि रहल छै अहाँके भऽ गेल की
आ नय नय हमरा तऽइ कते दिनसँ हमरा नय हमरा तऽ रो नहि हमरा तऽ टास्को नहि पूरा भेलै
ओ
हलो हमरा तऽ टास्को नहि पूरा भेलै एहन छलय के हमरा ओतऽ ध्यान नहि दै छलियै काज मे एम्हरम्हरमे फँसि कऽ
भेल छै बुझलियै
अच्छा हँ हँ सुनि रहल छी
हँ तऽ हम ऊ ओ आसी
हँ हँ हँ
छै तऽ
हँ
स्क्रीन शॉट भेजू तऽ हुनका स्क्रीन शॉट भेज देलियै आब देख होइ छै से
आच्छा अच्छा हँ तऽ ग्रुप तें हम अहां के देखलहु ओहिके बाद बहुत आदमी के देखलियै हमरो तऽ आशीषे चौधरी जोड़लकै एहिसँ
अच्छा
हँ नहि तऽ हम हँ हँ हमर कोर्डिनेटर वएह हमरो छै हँ
ह हँ हमर छै अनामिका रानी देखने हेबै ग्रुपमे हेतैय
हँ हँ ग्रुप मे तऽ देखनेे छ नवल किशोर हँ हँ हँ देखलिए या अच्छा अच्छा त अहाँ के ओ रिलेटिव छैथ कि अन अनामिका रानी
हँ हमर मतलब अ हमर पीसी के पुतोह छथिन
आच्छा अच्छा हँ तऽ एहिमे सब रिलेटिवे सब एक दोसरके जुड़ैत छै ह
जोड़ै छै हँ हँ
आ आसिष हमर बहिनक के बेटा
अच्छा आशीष अहाँके बहिन के बेटा
ह
त तहिना अब तहिना ह
तऽ कहलया हाम कहलै केना ई सभके फोन कऽ कऽ कऽ घरोमे तऽ लोकके काज रहैत छै धियापुताके पढ़ेनाइ लिखेनाइ फुल लगेनाइ
बहुत काज रहै छै कि
आर अहाँ तऽ अहाँ तऽ निश्चिन्त तैयो भऽ गेल छी हमरा तऽ छै छोट एखन
हलो
हँ जे अहाँ तऽ निश्चिन्त छी बच्चासभ नमहर भऽ गेलै आब तऽ
हमर तऽ नौकरी बे
हँ हँ हँ से तऽ प्रोफाइल प्रोफाइलमे प्रोफाइलमे देखलहुँ हेँ फोटो तहीसँ पता लागैए
हँ तऽ हमर बे बेटा दुनू नौकरी करै छै पुतोहुओ हमर छोटकी नौकरी करैत छथिन आ बड़की छथिन हाउसवाइफ
आच्छा अच्छा
ह हमर तऽ हम खुदो रिटायर भऽ गेलु
तहन हमरा सबके एखन रिटायरमेंट के कोन
अहाँ सब टाइम य अहाँ सब टाइम यऽ अहाँके बहुत टाइम य अपन
बहुत टाइम तऽ हमरा ते तऽ हम कहलिय अी लागेया हमरा एकेटा बौआ अ जेखन पढ़िए रहल छी फोर्थ क्लास में छैहे एखन ओ
अच्छा
हँ हँ
ज हं
जखन फोर्थ क्लास तऽ उएह तऽलहु ने जे एक बेर भोरे इसकुल छोड़नाइ छै तऽ फकूलसँ लेनाइ
हँ बहुत झंझट छय ने कियाकि मतलब आइ काल्ह तऽ अथी की कहे छय आ दिल्ली में स्कूल सब दूर दूर मे छै हेलो
की कहलिऐ इसकुलसँ हँ हेलो
ब हँ कहलहु बौआ के इसकुल दूर छै कि पासे में य घर से
नय नय मतलब ज्यादा पास नहि छै छै दूर एक बेर ई स्कूटी छोड़ दय छथिन दोसर बेर हम लाबऽ लग गेलहुँ
अच्छा
हँ डिस्टेन्स छै एहन नहि छय हँ
हं हमर चाचा चची से रहय छथिन दिल्लीए में चच्चा चाची आ कथी उत्तम नगर में रहय छथीन
तऽ बड़ लोक हाँ हाँ उत्तम नगर छय दिल्ली में कम लोक नहि ने छै बड़ लोक छै दिल्ली में
गेल छलियर गेलियै हे
हूँ
वहाँ
ह अच्छा अच्छा तैं तऽ कहलहुँऽ हे पता अऽ कॉलिंग होई छै तऽ पता तऽ छलैए जेना हम अहाँ केलेलहुँ हँ तऽ अहाँ के पता ता चलै ल
और कहु
दिल्ली छय ठीक छै दिल्ली तऽ एना सही पूछू तऽ की ठीक रहबै
हेलो देखय छिये कहलो रस ओकर पूरा एकदम अथी केने छय ने हेलो हो हेलो हेलो हेलो हेलो